हेलो
हँ की हाल चाल
ठीक छै अहाँ कहियौ
हँ हमरो ठीक छै और बाल बच्चा सब ठीक
हँ हँ सब किओ ठीक अहाँ हँ हँ एकेटा
अच्छा अच्छा अच्छा आ सााउस ठीक छैथ साउस ससुर सब
हँ सभ केओ ठीक छथिन अहाँके घरमे सब
हँ हँ हँ सब आदमी ठीक छै
अच्छा हमहूँ सब सब ठीक छी
हँ और एहि बेेर के की प्लान छले अहाँ सबके यहाँ सब तऽ कहने छली की जेबै कतहु घूमय लए
हँ हँ एहि बेेर हमसभ गेल छलहुँ हमर सासुर राजनगर ओतऽ गेल छलहुँ हे राज पैलेस जे छै
हँ हँ राज पैलेस हँ नाम तऽ सुनने छी
हँ हँ ओते हमस गेल छ घुमे ल बहुत नीक जगह छै ओत काली जी के मंदिर छथिन पूरा एकदम सम संगमरमर से बनल बहुत बढ़िया अओर ताहिके बाद फेर कामाख्या मंदिर छथिन एगो ओ माते के मंन्दिर छथिन ओहिमे सीढ़ी गेल छैन जे सीढ़ीक के मतलब चल कऽ महारानी अपना महल मे जाइ छलखिन ऊपरे ऊपरे चल कऽ से सब छै, आर के नीचा सेहो गेल छै एगो सीढ़ी तऽ ओ
हँ हँ
द जे उतरे छथिन तऽ सीधा दरभंगा मे निकले छलखिन हे
हँ हँ हमरा तऽ नहि बुझल छलए ई सब बात।
हँ बहुत बहुत नीक जगह छै ओओर फेर आब तऽ ओना एते नहि छै पुराना भऽ गेलैया तऽ कनी खसे छै सब किछु लेकिन तैयो तैयो बहुत किछु छै ओतय देखे वला हुनकर मतलब शादी जे भेल छनि महाराजा के से कोहबर घर सब। और आगन छै आ ओहि बीच मे तुलसी के आँगन मे जेना तुलसी रहैय से तुलसी सब छैन हँ हँ तुलसी चौड़ा बनल छैन ताहिके बाद दुर्गा मंदिर एगो सेहो छथिन बहुत चीज छै ओतय मतलब दुर्गा पूजामे सब खोइछ तोइछ भरतेय
हँ हँ, ह से सुनने छियै कि खोइच भरे ल जाइ छथिन किया की बुझलियै हमहूँ सब जे अपन गाम जाइ छी सासुर तऽ की कहै छै बहुत लोक के मुह से सुनने छलियनि कि जाइ छथिन ओतऽ खोंच भरलय तऽ हमसभ दुर्गे पूजा मे जाइ छलये
हँ हँ तऽ हमरो सबके हँ राजनगर हमर सबके तऽ सास सुरे या तऽ हम सब कहियो गेलहुँ तब चलि गेलहुं एहि बेर गेल छलहुँ
अच्छा अच्छा अच्छा हमरो सासुर नजदीक हय राजनगर से सिमराहा
अच्छा हँ नौलखा मंन्दिर सेहो छनि मतलब नौलाख के महल बनल छनि। ह महल छै ह हँ हँ नलाख के कहाँ दिन महल छनि बहुत सुन्दर आ उपरे उपरे चले छलखिन मतलब महल मे जाय छलखिन रानी के नीचा केयो हुनका देख एखने से सीढ़ी बनल छै पूरा ऊपर से हँ बहुत बढ़िया जगह छै, आब तऽ बहुत चीज भऽ गेले या बहुत सी आई एस एफ के कैम्प सब सब छै ने मतलब देख रे के लेल लेकिन क प जंगल भऽ गेल छै।
नहि करते देख रेख बुझे छियै तऽ लोग लूठे लगतै बुझलियै किछु ने किछु उखाड़े के लऽ के चलि जेतै
हँ हँ आ बहुत बहुत महल छै जे हनुमान जी के एगो मंदिर सेहो छ ने एते भयंकर छथिन मतलब एकदम विशाल मंदिर तऽ ओ एक बेर भूकम्प आयल छलै तऽ कहाँ दिन खसि पड़ल छलखिन
अच्छा अच्छा
हँ तऽ लेकिन ओहने सेम मंदिर मतलब ओहने मूर्ति फेर सेम बनायल गेले गेल उते बीसाल लेकिन पुरना वाला जे छलखिन पहि वला के हँ ओते ओते आ ह एकदम उएह मे कते अढ़ाई सए बीघा के कते दिन मे छलनि पूरा हुनकर सबटा महल सब तऽ ऊ जे खसल छथिन हनुमानजी हनुमान जी जे खसल छथिन ने से ओनाहिते छथिन गिरले आ एकटा और नया मूर्
अच्छा
बनायल गेल छै हँ हँ और फेर झील छैे तऽ ओहिमे नावो के सब मतलब नाव से अपन लोक शेर पर गेल के बढ़आ हँ छै छै, कहैत ते छी नाव से मतलब लोकसभ अपन ओहिमे टहलैया घुमे या खूब बढ़िया जेना बहुत नीक छै हँ हँ केलो हमहु सब आ तेक बा और ते और व्यवस्था मतल दुकान सब बढ़िया बढ़िया खुल गेले या मोमोज चाम ई सब मिले या सब अपन ख
हमरा ब् नीक लागल जाइ छी अगर हमहुँ जेबै जखन गाम सब जाइत जाएते रहै छी ने गाम जेबै जहन सासुर तऽ जरूर जरुर जायब हम ई जगह सुन के हमरा बड नीक लागल अहाँं कहलं मने बु झीओ कि अपनो सबके शहर मे कतेक कते किछ ए ने आ लोग बाहर जाइया घूमऽ हँ
फेर घूमव बहुत नीक जगह छै
जरूर आब जरूर अब अहाँ कें मुह स सुन के हमरा नीक लागल आहाँ जे कहल झील छै तैं पुछलहुं य पाइन छै कि गर्मी से सुखा गेलै
नय नय पाइन छै कि खूब बढ़िआँ ओतऽ एकदम मतलब शान ति महसूस होइ छै बहुत नीक और काली जी के मंदिर छथिन हू हू आ काली जी के जे मंदिर छथिन तऽ ओतऽ शादी विवाह सब सेहो अपन केओ ऐलैथ कतहु से तऽ केलैथ
कालीजी के मंन्दिर हँ सुनने तऽ हम सभ छी लेकिन गेल नय छियै आ एकटा इहो छथिन ने नय य हम अथि की कहे छी अहाँके तऽ एहिबेर तऽ बेसी नय जा पेलो कतो लेकिन अहाँ के एते अगले बगले एते छथिन आदि योगी एक तऽ नाम सुनने छियै बड़ीटा के अथी छथिन अच्छा छा बड़ीटा के भोलेनाथ छथिन तऽ नाम अहाँ सुननेे हेबे टीवी तीवी मे योगी बहुत बड़का हुनकर ह ह हुनकर बहुत बड़का हँ तऽ बहुत बड़का हुनकर मूर्ति छै तऽ ओतय ने अहाँके लाइट शो होइ छै एकटा ओ अहाँ के अथि रंग बिरंगा अथि की कहे छै लाइन के चरा कऽ अथि के कर अथि बहुत तरह तरह के अहाँ के रंगीन कलर सबके अथि लाइट के ओत शो देखबे छै ओकरे कहै छै लाइट शो लाइट शो साँझ मे शुरू होइ छै तऽ हमसभ अहाँके गेल छलहुँं से तऽ एते नीक मने बुझियौ क एक दिन वाला सफर स एक दिन गेलो आ एक दिन मे आइब गेलो मने एहि दुआरे जे की कहै छै ओ है ठीक फेर रहे के करू फेर बच्चा छोट है फेर ओकर इन्तजाम करू सब बैग पैक करू करे मे घुमे मे तऽ बड मोन लागे छै लेकिन झंझट कते छै
बड़ बहुत बहुत तऽ हमहू सब सएह करे छी मतलब नजदीक मे गेलो ताकि एक दिन मे फेर घुमि कऽ चलि आबू नय तऽ बच च्चा के लऽ कऽ तऽ कते दिक्कत होइ छै ने आ ओ रहबो नय करत ओना ओकरो सब घूमे मे मन लागे छै हम तऽ गेल छलो बोआ हमर खूब खेल छला हमरा कोनो मत मतलबे नै छले हमरा से ओ तऽ अपने में खेले में छले बीजी खूब
बच्चा केँ घुमेबाक चाही बुझलियै मानसिक वि अथी दिमागो विकसित होइ छै बच्चा सब केँ तऽ जरूरी छै घुमनाइ फिरनाइ हमर बेटी केँ तऽ बुझियो नै जे लऽ गेलियै हर बेर तऽ कतौ न कतौ जाइ छलियै पिछला साल गेल छलौ अहाँ केँ तऽ मुन्नार एकटा जगह छै ओतय गेल छलौ तऽ ओहो बहुत ठंडा जगह छै ओते अहाँ केँ चाय ताय केँ बगान छै तऽ एकरा बड नीक लागल छले दौड़रा दौरी खूब मस्त केलक अपन लेकिन आइ बेर जे नै गेलियै कतौ तऽ ऐ बेर नै जा पाइलु सम्भव नै भेल हमरा एकटा बचिया भेल हऽ यै बेर तऽ हमरा नै भेल सम्भव तै अगले बगले बुझियौ चैल गेल छलियै जेना आदियोगी केँ नाम कहलौ ओ चैल गेल छलौ तकर बाद एकटा छथिन कोट लिंग्वेश्वर। ओ तऽ बुझलिये ओताे अहाँ केँ एक लाख महादेव कऽ मूर्ति छैन बाप रे बहुत मूर्ति। छोट छोट छोट छोट शिवलिंग यऽ न से बहुत शिवलिंग सब छैय।
ऐहन एगो हमरो सब केँ छथिन एकादश रुद्र ओ तऽ न ग्यारह गो मतलब शिवलिंग छ थिन और बहुत हुनकर इ छैन पुर्ष हम तऽ पहिलुक। एक बेर गेलो एकादश रुद्र जे बाप रे देख कऽ तऽ हमरा महादेव केँ जे एतै ग्यारह। शिवलिंग एक लाइन से देखलियै एते अथी भऽ गेल लेकिन बहुत सुंन्दर जगह छथिन ओ ओतौ घूमै में ओ तऽ ई छै औतौ झील छै पूरा नदी जेना बाहर बढ़िया छै और भगवान केँ दर्शन करै में तऽ एकदम मजा आइब जाइ छै महादेव केँ देखबे एगारह टा शिवलिंग पूरा एकलान से पूरा सजल रहे छै कुछ शिवरात्रि सब भेल तऽ ओइमे पूरा सजेलक बढ़ियां बढ़िआं जगह सब छै हमहुँ सब टाइम केँ अभाव में ओते लोक जा नै सकैत छै लेकिन तैयो
अपने उमहर बहुत किछ छैेय घुमै लऽ अन्त थोड़ी छैय घुमै कऽ लेकिन हँ बहुत किछ बुझलो नै ये बहुत कुछ जानितो नै छियै। सेहो रीजेन छैय लेकिन नाम तऽ सुनने छियै बहुत के मुँह से सुनने छियै। आ अपने सब कऽ बगल में तऽ जनक हम सब जनकपुर गेल छलौ दू साल पहिले लेकिन कि कहै छै अहाँकेँ अपन अखन जे इ सब बतेलो है अहाँ। इ झील तिल वाला इ अथी अहाँ के हनुमान जी इ सब नै बुझल छलेय ह राज। पैलेस नै गेल छी लेकिन हँ इ दरभंगा राज तऽ सुनने हेबै।
हँ हँ तऽ ओते इ जे छथिन रानी केँ जे महल। निकले छैय रस्ता नीचा देने से ओते निकले छैय दरभंगा महाराज। हुनके छैनि न इहो।
हँ इहो हुनके छैन दरभंगे महाराज केँ हँ कामेश्वर सिंह नाम। छलैन हुनकर जहाँ हँ तऽ हमसब अहाँकेँ गेल। दऽ तऽ दरभंगा में वाला मनोकामना मंदिर सब गेल हेबै बहुत नीक छैय।
हँ गेल छियै मनोकामना मन्दिर। श्यामा माई इ सब तऽ बहुत
हँ आ तकर बाद अहाँकेँ की कहै छैय अखन। नया नया बहुत किछ ते खुल अहाँ केँ तऽ आब तऽ हवाईयो अड्डा बैन गेले हन दरभंगा
हँ दरभंगा में आब तऽ बहुत बढ़ियां छै
आ बड़का बड़का मॉलो सब खुल गेल हन देखलो हन।
मॉल तऽ ओना मधुबनीयो मे बहुत छै
हाँ हाँ हाँ नहि से तऽ अहाँके बहुत डेवलप भऽ गेल सएह तऽ कहलहु अपने शहर मे तते घूमय के ये बाहर बाहर जाय के अथि नहि एय कोनो जरूरते नहि हे बाहर। तखन जाऊं जखन बच्चा कनि पैघ भऽ जायत छठिगर भ जायत नहि तऽ नहि पॉसिबल छै
हाँ हाँ एखन तऽ ओ छोट छैय ने तऽ ओकरा लऽ कऽ कनी दिक्कत भऽ जाइ छै
बहुत बहुत खाय पीए के व्यवस्था करू तऽ इ कपड़ा लि तऽ ओ कपड़ा ठंडा जगह जाय छै तऽ ठंडा वला कपड़ा लिअ हमी जे एकरा ल के जाइ छलिये अपन ब बच्ची के तऽ मुनारो ठंडे जगह ऐ तऽ से की कहे छैय। तते चीज लऽ के जाय पड़े छले स्वीटर रे तऽ इ रे आ बच्चा सब तऽ बुझते छिये कते जल्दी घिना ले छैय कपड़ा ओकरा।
बहुत बहुत बाप रे बच्चा के लऽ कऽ कतहु जाऊं तऽ दिक्कत।
हाँ तऽ दस टा कपड़े लिय तऽ तते बैगे भऽ जायत जे लागत कि ओ ओहिस निक पैघ भऽ जैता तखन बेसी नीक रहिते हाँ
न ओतय होते तैयो मौका मिलल छुटी छुट्टी भेल तऽ गेलहुँ हमहुँ सब अपन कतहु कतहु घुमैय राय। ह हँ घुमबाक चाही हमहुँ सब गेलहुँ एनते मिथिला हाट भेल कोनो कोनो जगह। गेलों ते बहुत नीक लागल आ जनकोपुर मे ते बहुत बढ़ियाँ छै। घुमै वला ओतो हँ जानकी जी के विवाह भेल छनि ई सब से सब महल सब धनुष तोड़ने छथिन ओ
हँ, हँ, हँ,
हम सब लौग मे जे रहल पास मे ने ओतय गेलहुं जेना मिथिले हाट गेलो ओतौ गेलहुं।
हाँ हाँ मिथिला हाट हमहुँ गेल छी
हाँ हमहूँ गेल छियै भनसाघर छै ओतय बहुत बढ़ियाँ से बनै छै सबकिछ।
हाँ एकटा महराजा थाली लेने छलहुँ हमसब ओतऽ हाँ हाँ रहै छै बुझल हैत अहाँके ह रोटी के मकई मरुआ के रोटी। बहुत सारा रोटी हाँ चावल के रोटी मखान के खीर हँ चाउर के रोटियों हाँ
बहुत बहुत आ बहुत नीक लागे छै ओतौ ने नाव के सवारी भऽ रहल छै
हँ हँ नाव वाला सवारी हँ बच्चा सबके बड नीक लागे छै।
बड बड बड आ बच्चो सभके लेल छै ने ट्रेन जेना रहय छैय
हँ हँ हँ छलय एकटा ट्रेन आ ब बच्चा लाइ कऽ हमरो सबके ओइमे बैसय पड़ल यै एतनी छोट छोट कुस्सी छलय।
हँ बच्चाके चक्करमे मजबूर भऽ जाइयै आदमी की करत ओ सब ओकरो सबके घुमब पड़ै छै बहुत हमहुँ सब जाइत रहलहुँ कतहु कतहु छुट्टीमे
नै नै नै जेबाक चाही पता ए अपनो अपनो मानसिक स्थिति ठीक रहय छै बाहर घूमबे फिरबै ने तखने काजोमे मोन लागत घरेमे बैसल बैसल की करबै तऽ जरूरी नै छै कि कि लम्बे ट्रिप पर जाइके छै टूर पर जाइके छै अगले बगले
नय हमहुँ सभ चलि गेलहुँ आसो पासमे एहन भेल कहियो तऽ बच्चे के लऽ कऽ पार्क चलि गेलों जे हमरा सब के नजदीक मे गंगा सागर छै ओ ओते चलि गेलहुं घुमि लेलहुँ किछु मंदिरे सब कतहु हुँ
त की कहे छै बगले मे छथिन लगभग हमरा लागे य बहुत कमे दूरी पर अथि की कहै छै दस किलोमीटरेमे एकटा शिवो अहम छथिन। तऽ हुनका ओ शिवजी बहुत बड़का शिवजी छैथ ओहो। बहुत विशाल आदि योगी जका तऽ नै लेकिन ओहो बहुत बड़का मूर्ति छथिन। तऽ शिवजी केँ तऽ हाँ तऽ ओते हमसब